नै आबैये
हँ आबै य की हाल चाल यऽ
की करै छियै
किछो नहि खाय कऽ छत ऐलो
की सब खेलियै
खेलहुँ अरबी पत्ताके चकौती के सब्जी आ भात
बा अखन तऽ बड़ी नीक केना बनाबे छियै अरबी के पत्ता के तरुआ
पत्ताके तोड़ लेलु ओकरा बढ़ियाँ सँ धोइके तऽ खूब नीकसँ कतरि लेलहुँ ओहिमे बेसन हरा मरचाइ नून हरदि सब दए कऽ ओकरा कचरी जेना तैर लेलो
अच्छा आबाज नै अबैय हेलो आवाज नहि आबैय अहाँके हेलो ज हामिद छौ हेलो
हँ
आब कहियौ केना बनेलियै अरबी पत्ता के
ओना कहलहुँ तऽ फेर ओ कच कचरी तरि के ओकरामे रस दए देलहुँ
अच्छा
हु बड़ नीक लागै छै लेकिन
अच्छा चलू हमहूँ बनाबहर बता देलहुँ ने तब हमहूँ बना कऽ खायब तब अहाँके बताब जे केहन बनैय ओ फेर आवाज कटाय लागल अहाँके फेर अहाँके आवाज कटय लागत
अरे ओ गीत देखियौ ने मूड़न छियै ने
अचा त आर की क हो छै अचछबू खा क फेर आवाज आब हेलो
हँ
आब आबैये आबाज बीच बीच मे कटै लागे छै
अहाँ की करै छियै
हम अहिना खाय कऽ बैठल छी
ओ की सब खेलहुँ
जूरीी आलू के सब्जी रोटी खेलहुँं न तऽ रहै ने गाँवमे तऽ हमी दू आदमी रहियै तऽ अपना बनल इ बनलो
ह
आर भैया सब खा लेलक प्रसिद् य हँ मिथिलाञ्चल के झूरी कुमरौरीअदौरी बथू आके झूड़री रहह ह
हँ
अचा अह तऽ ढेर प्रकारके बनैया की कहलियै हँ हमही मन री पापा के नते रहे ह ओद बादबरीए तै जोी बने लो पपा सभके पसन्द नहि रहै छै तैँ जया जया नोत रहल ई सभ चीज बनेलहुँ
ह अ आम अरिक खायल ने
हँ हम्मी मरीिय खाय ल त झूरीी बनेलु ने तऽ बनबो न करती आ झूड़ी अहाँके सभ भए गेल खाना पीना हेलो अवाजे केटकेटका आव लागे छै बीच बीच मे अच्छा गैय सभ खा लेलक
हँ बढ़आँ से भोज खा कर चोर चपाटीरहै एक जगह
आ क तू की करेग ओछोते पिया हमे त ह बल चाच सब खा लेलक
हँ सब खेलल हँ
आओर कहियौ
आर की कही तेनू ये अहाँ हिठाम जे लताम गाछ रहे
हँ
फरैया लताम
हँ फुल्ली तऽ बहुत देलकए ह छोटका छोटका लेकिन आब फड़त लेकिन पाकत पाकल हे नहि छोट छोट बहुत यऽ भेजगा दि की
नहि पाक दियौ ने पाकत त भेजब
पाँच छो दिन मे पाकिए जायत हमरा जेहन लागैया तकर बाद पाकय लागत तऽ दस दिनमे हम ख हो तबे इ कम आयल ह जे बड लताम एल ऐ
ओ वाला बाड़ी मे हमरो ओ बेेर देलक हे ओरहा
हँ
अखन तऽ ओढ़ा मे मोचिये देलक य हत ने खाय लायक तब समज भेज देेव
ह ह तऽ नीके छै ने दुनू आदमी म मतलब मिल बैठ क खायब अहाँ हम लताम देब आहां हमरा भुट्टा खुआएब एहि सीजनमे
हँ
अपना सभके तऽ एहि सीजनमे भुटटा नहि भेटैए हन
नहि एखन कतऽ एखन तऽ खेत सब मे बूटा खतम भए गेल यै
तैँ न नया चीज रहत अपना सभके लेल इमहर गाम घरमे
हँ ह
कि भाबी गैलै दिल्लीे ह
हे य केना कहब हम द खैनै छियौ
म कहलकै रे भौजी पर सुखल जे कहलका आम ट कट गेले हे कटबे ले भौजी के नहि बहिन ताम गेल छै
हँ
ओहि दिन दुआसा रे ओहिना गेल भोज खेलक ओकर बाद ओहिना फेर कहलक भायजी जेतै टिकट कटाबै ल तकर बाद छै जहिया के टिकट बनतै तहिया हम की जेना रहे एखन दआर पर पुछलियै नहि हमरा ल कने लागै या
हँ
लागैए चलि गेल हेँ देखायबो तऽ जरूरिए रहै
हँ हँ आ देखा त रहोइ जरुरी
बढ़ हाथ फुलल छै
हँ अनहद करे या ई गाँव मे मूड़न के जे गीत
हँ ए दू तीन जगह ला सीजन मे काल्हि लास्टे दिन ने छीय बिआह मुड़नके तऽ जे हथ काल के बाद फेर नहिए हयत
ओ तें अन्धोन लगन भए गेलै आभी
हँ आइ काल लास्ट छीय अन्धुनलगन आवाज नहि आबै या अहाँके फेर नहि आवाज आबैए
हलो
हाँ आब आब या आब कहू
अहाँके करल की नहि
नहि कहां लागल हए लागल तऽ लागल तऽ कहबे न करब
ह केहन लरका खोजै ए चचा सब
जेहन मिल जाय
ह जेहन मने सर्विसमे की बिजनेसवला
बिजनेसो वला चलतै, सर्विसो वला चलतै लेकिन पैसाके जे मांग अपना बिहार मे यऽ नौ ढाकी
हॅं, से तऽ अपन एतय ब्राह्मण सब मे लागे या जे बेटा के बेसी सल उत्सव
हँ हँ, नौकरी भेलाक बाद ठीके लागे या बेच लेत। कम सॅं कम, बीस लाख तीस लाख चालीस लाख
हँ, बड़का बड़का झोला सिया कऽ बैसल यऽ लड़काके बाप सभ
हँ हॅं, झोडि टंगा लेत हमर बेटाके नोकरी भए गेल। आइयो एगो डुमरामे एगो लड़काके बिहार पुलिसमे नौकरी भेल हन
हॅं
लेकिन छी राजपूत आ चढ़ेलक बजरंगबली मंदिरमे एकावन किलो लड्डू बड्ड, हँ बड्ड गरीब रहै। बेटाके भेलै हन नोकरी बिहार पुलिसमे
हॅं, ममाँ कहैथ रहथिन जे मंदिरमे ढेरी लड्डू चढ़लै हन
हँ, एकावन किलो। लड्डूओ बड़ सुन्दर रहै।
एकटा छै अपन बजरंगबली मंदिरके जे जे केओ कबूला करैए ओ पूरा भइए जाइ छै।
हँ, पड़ोसिये सबके बिसरि जाइ छथिन बजरंगबली। बात छै बुझै छथिन पड़ोसी सब छोड़ि देब तू
हूॅं
तेॅं, बजरंगबली बिसरि जाइ छथिन पड़ोसी सबके बाँकी आन गामके तऽ लाज राखिए लै छै जे मांगि कऽ जाइ छै, ओ जे भागल रहै एगो लड़की क डुंगरामे अपने गौंआ राजपूतके संगे ओ लड़काके केस कए देलकै। ओ लड़का पकड़ा गेलै। लड़कीके लए आनलकै। बुझियो कथी लए आनलकै एक महीना ओकरा संगे रहलै हन तहन केस कए देलकै। हँ, ओकरा लए अनलकै
हूॅं
सबस जब एहन रहै छै तऽ भागबे किया करै जाइ छै से ने कहियौ
अगर भागियो गेलै मतलब अपन जाति नहि ने रहै। ओ राजपूत रहै ब्राह्मण छी अगर भागियो गेलै तऽ अगर शादी भइये गेलै तऽ आनै के की जरूरी रहै एक डेढ़ महीना पर
हँ
अपन गाँव सबमे तऽ शादीम हेबो नहि करत आब ओकर सबके
हूॅं
झूठे लए पुलिस, केस-केसा फालतूके टका बर्बाद छोड़ दैतियै तऽ तहूॅं खुश रह। हमहुँ खुश रहब गार्जयनोके अनेरोमे गार्जियन सब लोक सबके दबावमे केस कए देलकै, लए आनलकै लड़की पकड़ा गेलै
हँ
पूजा दिल्लिएमे छनि
हँ, हँ दिल्लीएमे यए एकटा बेटीके नैहरामे छोड़नेयै, एकटा बेटीके सासुरमे छोड़ने यए एकटा बेटी आ दूटा बेटाे लए कऽ गोल भए गेल
सक्षी कहे रहे जे मम्मी हमरा ढेरिक कपड़ा लेलकै हे पटियाला सूट जीन्स टाँपस कहल नलकत त ने से मेहने मिशूप देख क कहे छै हम कहलिय केना पता मम्मी एहने लेलकै नवम्बर सब मे एतै न शादी मऽ
हूँ
हमरा ल ढेरिक समान लए क एतै
हँ
चाची के हालचाल कहुँ
हूँ ठीके यऽ नाग सुति गेलियै भैया ओकरे ओहिठाम बैसल यऽ
हेलो हँ बहुत गीत के आवाज आबे य आ गीत के खाली आवाज आबे य हुँ ठीक य राखै छी तऽ
ठिक
नहिमे बुझियौ एको रती अथि नहि हैत